हेलो हा यो दिवैश पपु छू ललक जयकल घरेमे छी दोस्त
की भर
घरेमे
पढ़ाइ कऽ रहल छी
बाहरो लोक घूम छै
पढ़ि रहल छी कनी और बाहरे बाहरे आउ
बाहर
नहि कुछ
अन्दरे रहू लेकिन पेढ़ की सब रहल छी जे बताउ नऽ
आँह
अन्दे सइद ने अन्दरे से
हं अन्दरे सऽ हेतै जे हेतै से हं अन्दरे मे रहु न आओर कतो रहबै अहाँ हम छी रोड पर होम रोड पर होम रोड पर हम रोडे पर छी अखन ह तब भऽ गेल खाना
तब कहियौ नहि भेल अभी
और की कहू खाना पीना तब नहि भेल हैत लेकिन अहाँके तो भूख लागि गेल हत तब बताउ और सब
ठीक छै
पियब
पिबै तो पी लेबै कोन पिबै तऽ पी लेबै
पैसा भेज देतौ तै लो लेैतियै दूटा
ओ आउ न आउ ने हमरा घर ऐबैय
हम तऽ घर अबे करब ना देखै छियै हम हम लऽ के अबै छी दूगो फीज
ठीक छै लऽ कऽ आउ
हँ तऽ पढ़ू आरामसँ जे जे पढ़बके ये से की पढ़ि रहल छै ओ दिवेश लैपटॉप लेलक की के लेल दिवेशके कंग्रैचुलेशन्स कतेक मे लेलक
आबि कऽ देख जायब कखनो
अच्छा ठीक छै से हम देख लेब की केना छै दिवश कहै छल मामा वाला
अच्छा अपने लेलक दिवेश लेकिन चलाक है कहलक नहि हमरा पुछलियै तँ
अपने लेलक
हूँ लने होतै
ह
द बगलेमे तऽ कहियौ आइ रखतै एकटा तीन सए वला
ह
सुनैया
नहि सुनैया चलि गेल उन
अच्छा चलि गेल
तऽ जाउ ने दोकान जाउ
तऽ हम तऽ दुकाने पर छी हँ
ह
हम तऽ दुकाने पर छी लेकिन अहाँ के बैकग्राउंड अवाज कनि शान्त भऽ जेतै तऽ ठीक रहत
की करियै बहुत बाजि रहल छी आय
अच्छा छोड़ू रहऽ दियौ जे छै से
ह
तब जे कहलहु आइ ला लाइब्रेरी जेबै तऽ की सब पढ़बै हँ लाइब्रेरी तऽ जेबे करबै
ह ठीक छै तब ओतहि हेतै गप बढ़िआँ सँ
ह अरे हे प हँ अभी नहि ओ बारह मिनट के बाद अपने कटि जाय कटबै नहि भेले ने हँ
कॉल कियै काटबै यो
नहि नहि कॉल नहिये कटबाक छै ई गलती नहि करबाक छै
हू
ककरो पर ककरो भरोसा नैई हं और अपन सबके हँ बैकग्राउंड के आवाज ह उम्हर के रोड पर के घर मे जे साइड मे घर हय ओते के आओर जे कहलो ई की कहै छै अपना और के जे प्लानिंग भऽ रहल छै दार्जिलिंग के त प्लान प्लाने रहते कि सक्सेसो हेतै ओ
अच्छा ठीक छै देखल जेतै र ने
से तऽ देखले जेतै अपना सब जे जबै कोन बस से जेबै बस कतय से पकड़बै यौ झंझारपुरसँ
केना की होइ छै सबिकसँ पूछि लेबाक छै टेंशन के
से तऽ जेबै तऽ ओ अपने पता चल जेतै सेहो ले लऽ नहि कोनो दिक्कत छै कहि दैत छै
चीज लेलियै कि नहि
हँ हँ ठीक
हँ आर देे हम लैपटॉप देख जाब दिवेश वला
हह से देख लेबै
जी ह
तब और सब
और सब ठीक छै
ओ लैपटॉप से टू टू के आवाज आबि रहलै जेना
ओ टाइपिंग करै छलियै ने कनि एहिल कऽ
अच्छा। टपिंगके? ओ। फिलहाल अछि बाबा दुकान आईब रहल छी घर पर।
हमहूँ रोडे दिसन आ
ह, आउ रोडे दिसन
ह।
हू, हू।
नहि तऽ कनि काल ओतेकऽ रहू ने अबै छै। एगो टास्क कम्प्लीट कऽ के अबै छी, अबै छी कनि कालमे
पाँच मिनट पच्चीस भइयए गेलै साते मिनट आओर रहबाक चाही।
हँ, तऽ हम तीन मिनट एते रहि जाइ छी, बुझलियै? फेर अबै छी। तीन मिनट बाद अबै छिय।
बजबाक रहै छै, ने से दिक्कत छै, तऽ बजियौ ने तऽ। हँ, तऽ बइज रहली
हमहूँ तऽ भाजए रहल छीयै।
हू, तभी जे कहलहु अपना गाममे जे एगो आदमी है।
आ।
नाम ताम नै लेबाक छै।
नहि लेबाक छै।
हँ, जेकरा जेकरा दलान पर तीनटा गाय छै। जे हँ, ह, हँ, जे मिस्त्र छै, राज मिस्त। ह, हँ सभसे जेठ मिस्त्री छै ने तऽ हुनकर लड़का आबे छै, हमरा लग त हो जाइ छै, आ हँ ओ हुनकरे लड़का छथि।
ओ तऽ लड़का छैलखिन।
हू, हू तऽ उएह छै, अभी हमरा लग
ओ किनका छोट छोट जानके कि बड़ जानकेसे देखबै
बढ़ जान। त हनका कहनाम हैं जे अहाँकेँ लेल। कोनो संदेश लऽ ककऽ एलहु हम कहलियै ठीक छै तऽ ह, कह हम कहलियै ठीक छै। हम कहलियै ठीक छै, अहाँ सुनाउ हमरा सन्देश की छै, तऽ अहाँकेँ बारह मिनट रूका पड़त। हँ, नहि तऽ प्रिंसके सोर्री मतलब हुनकर लड़का। कएल की कहलियै
हँ। लड़का अभद्र अभद्र गप नहि बाजै से लऽ कनि दूर भऽ जाउ अभद्र गप। नहि हेबाक चाही।
हँ, उएह अभ्र अभद्र गप दआरेने से कहलियै चुप रहू कनि देर
हँ।
हँ, ताहि दुआरे कहलिय आब। हँ, एहिके बाद जे छै हुनकर लड़का कहलथि जे अहाँकेँ लेल कोनो संदेश है, पता नहि संदेश की अभी हम सस्पशनमे छी।
फिलहाल हम आबि रहल छी ओते अहाँकेँ टेंशन नहि लिअ ओ संदेश हम सुनब जरूर।
हँ, बिल्कूल हमँ सुनबि अभी संदेश।
हँ।
हू
फिलहाल कनि दूरी पर चलि जाउ बैकग्राउंड मे आवाज आबि रहल अछि
हँ बैकग्राउंन मे गाड़ी के आवाज हेतै और जेय से अभी हुनकर लड़का लड़की पर लकड़ी पर बैसल ऐ
ओ हां
आ बगल मे एकटा लताम सेहो छै सरलाहा हँ ओ जे ऊपर में एकरा सर पर एकटा तितली सेहो उड़ैतै आ जतय बैसल छै ओ एहिके ऊपर मे एकटा पीपर गाछ छै देवाल पर
छै नठीक
ह आइ के पीछा मे हुनकरे पप्पा वाला सेटरिंग सब
आव की फिलहाल हमरा ग्रउंडमे बड्ड आवाज आयल हत
हँ तऽ बैकग्राउंन में आवाज एयले तऽ अहाँ एतेक अतेक नहि आबि रहल अई एतेक नहि आबि रहल अइ ह नहि त ओ हान सुरा
ई खा कि रहल छी दोस
खा खा नहि रहल छी पीब रहल छी पानि
चीज नहि ने पीबै छी अकेले अकेले
उहूक फीज किया पीबै हमरा लग त पाइ थोड़ीे
ह जाकऽ अपना लऽ लै छियै दूगो अकेले पी लेलियै नीक नहि हैत
नीक बला कोन बात है
हू
ह तब और को क्य तक गएह हय आहाँ लग
एक गाय नहि रखने छ हमर
तऽ हमरा लगमे फिलहाल तीन टा गाय अइ
ओ
ह एगो साइकिल अइ एगो सिंघार के गाछ है लताम छै गिट्टी छै एगो घर बनि रहल छै
ओ
एहिके बाद हुनकर लड़का जे छलथि से
बदमाशी प
पें पेंट पेंट के नारा बान्हि रहल अई ह एगो गाड़ी सुुरू सुन रहलुँ
गुजरल
ह गीु लेब
हू
हँओर हुनकर लड़का अभद्र व्यव हार कर रहल छथि बॉडी सॉडी देखा रहल अइ ह चुप छै
हू
ह हँ
आब अबियै की
अखैन नओ लाइब्रेरी दस बजे
भ्रदर बालक हमरा लग पहुँचल
ह से हैया अई हमूँ बाहरेमे छी तहि दुआरे
गाए कटे झुत
तब कहियौ।
हेलो।
के सभ छियै रोड पर के सभ छियै
अहाँ तऽ बैस अहाँ तऽ बैजते ने छलियै यौ। अ
यौ बजबै किया नहि हम यौ बजबै किया नहि कहू ने कि। के सभ छिये रोड पर फीज पियए छै, ने अकेले अकेले यौ?
अरे पानि छलै फीस। थोड़ी छियै आय
हैया अबै छियै रुकु।
तऽ हुनका लड़का फेर, अभद्र बोली बजत।
ह।
अभी अहाँकेँ। दू मिनट अइ तऽ बाहर आबि सकै छी। बाहरो से जे हेतैसे भए सकै छै। आए की कहलियै?
अबै छी बाहरे।
आउ ने बैसते आउ लेकिन अहाँ। के कहने छलहुँ से नहि केलियै ने।
कोन कथी यौ कहियौ ने।
तऽ आ लेकिन छोड़ू हटाउ आब नहि कहब आब नहि कहब। खेले लए जेबै की टाइम हेवला है अपना सभके
बॉल खेल किया जेबै
जेबाक चाही, आर कनि खेलू धूपू बॉडी फिट हेत। दौड़ वला खेल खेलू।
दल पहुँच गेल छी हमरा लग। अभद्र बालके लऽ के घुमि रहल छी हम। ब ठीके छै, त।
कहालिए छलियै।
हँ, यौ।
आ
ओ हुनकर काम करेबे कि उएह वला हुनकर जे काम रहै कोनो कहने रहै। हमहूँ ने किछु चाही ओहिमे सँ फेर ह। नम्बर भेज दिअऽ ओकर।